ठीक ठाक
त सर समाचार बढ़िआं ठीक छै एतौ बच्चा सब ठीक छै सब ठीक छी निकेना छी
सब ठीक ठाक छै
आब तऽ दसमीं तसमीं आबि रहल अछि फेर
साओन भादब बिततै
तका दस
दसवीं में तऽ दसो दिन क काज रहै छै
दसो दिन जे ओ तीन बजे भोर सँ उठू फेर पूजा पाठ करैत करैत करिते करिते सबटा समय भोरे नइ उठब ओते तऽ केना हैत सब दिना जे काज कैलहबा फेर पाठ भऽ जाइ छै भगवती के पूजा भऽ जाइ छनि
फेर पा फेर गाम सभमे तऽ पातरो पड़ै छनि भगवती क सप्तमी से
हमरा सब ओतऽ पञचमीेय से पड़ै छै पाँचो दिन नवमी तक नवमी दिन तक पन्चमी से नवमी तक पाँचो दिन पातरि पड़तै कुमारि खेतै आ सप्तमी आ अष्टमी के अइहबो खाइ छै ओ तऽ फेर अइहबोे के साड़ी चूड़ी दियौ
अच्छा अइहब हमरा ओतऽ नइ खाइ छै
नहि हमर तऽ भगवती क प्रसादी तरसादी च कुमारि तऽ दसो दिन खाय छै
दसों दिन
दसो दिन कुमारि खाय छै आ दसमी दिन ओकरा खाली कपड़ा भेट टै छै आ हमसभ तऽ दसवी मे नया कपड़ो नहि पहिरै छियै
दसमी मे नया कपड़ा नइ पहिरै छै हमरा ओतऽ
ह
लेकिन भगवती के अपन सप्तमीये से
मारि कऽ दऽ दै छनि
कुमारिके ल अन्तिम दिन दसमी दिन अपन अहाँ ओकरा कपड़ा दऽ दियौ बीच में अहाँ नइ दऽ सकै छियै कपड़ा ओकरा
कुमारि जे खेतै से खेतै सब दिन दूटा कुमारि एकटा बटुक
बीच मे कपड़ा नै
कपड़ा नइ ओकरा पातरि जहिया पड़तै तहिया दियो फेर जे मन्त्र लेने छी से सब कुमारि खुआउ सेहो सभ भऽ जाइ छै
शुरू से तऽ चूड़ा दही शुरू मे दूध चूड़ा चूड़ा दही मिठाइ से सब
चूड़ा दही भेल पातरि पातरि वाला दियौ लड्डू पायस जे बनते
भगवती क
मारि तऽ अपन कोनो ई नहि छै जे एकेटा ओकर बाद तऽ जेते भेटल भगवतीक के तऽ कुमारि तऽ प्रसिद्ध छथिन
नौमि दिन नओ टा कुमारि भऽ जेतै सेहो सभ होइ छै आब
व्रतो करै छी कतेक गोटा हमहु तऽ कए बेर आब कए बेर व्रत केने छियै आ नहि तऽ अष्टमी उपासे कऽ लै छियै दुनू साँझ बला दुनू साँझ उपास केलौ आ अष्टमी दिन तऽ उएह कनि खोइच भरलहुँ
खोच भरलो होइ छ तो छै ओ दिन सिन्दूरो चढ़ाव सिन्दूरो चढ़बै छी अहाँ
सिन्दूर टुकली चढ़ा दै छियनि घरोमे चढ़ा दै छियनि घरोमे तऽ भगवतीके स्थापित करै छियनि ओहि दिना अलग सँ आ ओतय खोइच भरैत छियनि मतलब जतय मन्दिर तन्दिर मे जा क खोंच भरे छियै आ दुनू सांक्ष व्रत रहल आ अगिला दिन भोर मे ब्राह्मण के नोथारी खुएलहु
नवमी दिन
नओमी दिन तकर वाद पारन केनो
पारन केलो
तऽ ई एक दिना तऽ पार लागि जाइया आ सभ दिन बला से पहिने एक दू बेर केलियै शुरूआात मे फेर नहि सकलहु
हमहु सब हमहुँ पाँच साल केलहुँं बिना मने फले पर फलाहार अपन फल खेलहुँं दस दिन ओकर बाद हमो सन हमो सब बुते नहि भेल हमरो बुते गाम चलि जाइ छियै काज बेसी भऽ जाइ छै गाम मे
तऽ भगवती छथि अपने हमर सभ ओतऽ तऽ से भऽ जाइ छै फेर पातरि तारते दियौ फेर मन्त्र लेलहुँ तऽ ओकर भऽ जाइ छै
हो छै आ दिनो छोट हुअ लगै छै
दिनो छोट तुरन्त भऽ जाइ छै साँझ मे हमरा सबके सासुर बगले मे मंदिरे छै दुर्गा जी के ओहिमे जाउ त अपन दर्शन कऽ अबियौ दुर्गा जी क
बहुत दूर दूरके लोकसभ अबै छथिन ओहोठाम दर्शन करय ल
दर्शन करै लए से अपन दर्शन केलहुँ फेर
मन्दिरो मै दै छी यै
मंन्दिरो मे दैत छियै फे अपन गेलहुँ फेर ओते दर्शन केलहुं ओते अपन मेलो लगे छै से सब देख के घर एलहुँं फेर खेनाइ पिनाइ फेर अगा दिन तऽ भगवती के फेर कर
ह
सभटा करू आचार अरध बदलाय छनि
सभटा होइ छनि सिन्दूर पिठार लगतान ई हैतान वो हेतां
एहिबेर छथिन दस पूजा एगारह जतरा तऽ एहि बेेर तऽ दस दिन हेतै आ कए बेर भऽ जाइ छै आठ पूजा नओ जत्ररा तऽ एहि बेर एहि बेर छै दस पूजा एगारह जत
जतरा एबे पूरा छै
पूरा छै आ तकर बाद फेर कोजगरा अबै छै चारि दिनके बाद लक्ष्मी पूजा होइ छै
ओत हमरो तो होइया लक्ष्मी पूजा
बहुत दसनो घर होइ छथिन दसन घर होइ छथिन तऽ ओ ख ओहिमे बिना व्रतो केने रहैत छी ओहिमे तऽ से नहि रहैत छै तऽ अपन फेर साँझ के पहर भेलै तऽ गोसुन घरक ओरियान केलहुँ अपन देलियै गोसनघर केलहुँं त लक्ष्मी पूजा केलो आरती केलहुँ आ एकठाम सुनै छियै चुमाओनो छियै एहि बेर बिआाह भेलैए बिआाह भेलैए नव बर कनिआके तऽ ओकरा चू मानो होइ छै
अच
विल भऽ जेतै विल हेतै ओर
हुइल हेतै सैह हेतै
मन होतै कान पर चल जाइ छै
हँ मखान तखान दियौ से सब होइ छै दिवालियोमे तऽ गोसाउनि घर होइ छथिन
दिवालीयो मे होइ छथिन गोसोनघर कोजगरामे होइ छथिन आब उएह दशमीमे दसमीमे जे अष्टमीमे होइ छथिन गोसोन घर
गोसोनघर ओकर रूपे दिवालियो मे सेहो भऽ जाइ छथिन
श रहू चाहे गाम रहु अपन विध तऽ सबठाम करबे करब ने भगवतीके तऽ जतऽ रह तते करब
जे अपना सबके विध अछि ओ तऽ हेबे करतै जतय रही एतऽ रही भगवती लग रही जतऽ रही सबटा तऽ करे पड़े छै
छठि छलैया तऽ ओतऽ हमरा सबके मा छठि करै छलखिन गाममे आब नहि छथिन तऽ छठिके तऽ हमरा भार दऽ कऽ नहि गेली जे आहाँ करब छठि होइ छलनि ह अन्तिमो बेर तक छठि करै छलखिन हेँ बहुत पूरा सबके डाला ताला सबटा उठौलैथ चौदह टा डाला भ जै छलै
बा बा
सभटा सम्पूर्ण पाबनि पूरा करै छलखिन हेँ
नीके लगे छै पाबन मे
बड़ बड नीक लगै छै तऽ आब छठि मे कनि सुन लगैया एकटा के पूरा सुन लगै छै छठि मे भार दऽ कऽ नहि गेलियै लेकिन छठिमे एठाम दियादनी करै छथिन तऽ हुनके ओतऽ जाइत छियनि हुनके ओतऽ जाइत छियनि हुनके दऽ दै छियनि
दऽ दै छियनि
आ खरनोमे दऽ दै छियै तऽ ओहोमे तऽ होइ छै पहिने खरना करू नहाय खाय पहिने रहै छै तऽ नहाय खाय तऽ अपना सबके होइते छै छै खेनाइ पवित्र स अरबा सबचीज से तऽ होइते छै तहन तऽ खाली कनि सजमनि केँ रहै छै सजमनि बनल खरना केलहुँं खरना दिन खरना मे तऽ वएह खीरे टा बनै छै हमरा सभ केँ कै ठाम पूड़ियो पकैत छै लेकिन हमरा सभ ओतय खीरे टा बनैत छै
गुड़ वाला खीर बनै छै
गुड़वला खीर बनल वएह खेलथि पबनि दिन पूजा कयलथि साँझक
साँझ मे फेर अपन
तकरबाद सौसे परसादी सभ परसल गेल अगिला दिन तऽ फेर सँझुका अर्घ्य रहै छै भोरे से फेर तैयारी करू
तैयारी करू बनाउ सबटा
ठकुवा भुसबा बनबय वला ई दू टा भेल ठकुआ भुसबा प्रसादी चढ़य छै सभटा डाली पर रहक चाही आर ओना कचो रहै छै हुनका फलो सब सब
फलो सभ तऽ सभटा रहिते छनि नारिकेर केरा ई सब तऽ सभटा होइते छनि
गाजर भेलनि आदरक भेलनि आरो जड़ि सहित ते मुर भेलनि भाटा भेलनि सजबनि रहै छनि सभ चीज हुनका
सब चीज रहिते छै छनि
डाली सजा सजाओ चंगेरा सब फेर घाट पर जाउ अपना घर करू तऽ अपन घर मे करू नहि तऽ घाट
फर दोड़ा मे सब टा लियऽ त सजाउ आ फेर अगिला दिन रहल भोरका जहिया रहल तऽ दूए बजे राति से बुझू तऽ एउ दुए बजे राति सँ जागऽ पड़ैत छै
जागऽ पड़ै छै फेर घाट घाट पर जाय केँ तऽ तैयारियो होय छै न फेर सबटा तैयारी करू
गाड़ी मे सब टा समान लऽ जाउ फेर पसारू
ओहो मे तऽ अहाँ केँ बड्ड भऽ जाइ छै एमहर सँ ओमहर करे बड काज भऽ जाइ छै छैठो म
हँँ कार्तिक छठ
पाबनि पाबैन रहैत छै पूरा
छैठ बितै छै कि तुरत सामा भऽ जाइ छथिन फेर सामा चकेबा बनबय लगलउ फेर रङ्गलहुँ ढोड़लहुँ फेर देवउठान भेल
देवउठानो भेल देवउठान मे फेर भगवान उठतथि
ओहि दिन भगवान उठतथि गोसाउं घर होइ छै
होइ छै हाँ ओहो दिन होइ छथिन फेर तुलसी तुलसी पीरा लग मे सब टा बनै छै
त्यहार सबटा बनै छै जते घरक जतेक बीत बासन रहल सबटा
सबटा कऽ
हाँसू करोछ छोलली सब टा अरिपन दियौ बखारी बनै छै सब टा रहै छै सब दियौ तऽ भगवानक भगवान उठथिन ओहि दिन
ओहमे तऽ मखानसभ दियौ चीनादाम दियौ इएहसभ होइ छै
हँ कले होइ छै कुसियार के घर बनै छनि भगवानके तऽ कुसियरे घरके घरमे बनते
घ घर ह भगवान उठके अपन
माथा भा भेल तऽ लगने कहै छै एली बौला देलनि पसार आ एल समान ते न उसतै तऽ सामा भऽ कऽ पाबनि सब उसरि देलनि खतम
खतम भऽ जाइ छै शामाबाद
ओएह फेरे नमानटा होइत छै नव अन्न जे खाइत छै दिन तऽ फेर लेबान होइ छै ओहि दिनसँ अपना सब खेत मे जे नव अन्न होइ छै तऽ से ओहि दिन से ओहि दिन देबान केलौं
सेहो सब तऽ कर्तेव्यता छै
आब अगहनके बाद फेर शुरू होइ छै
हँ पाबनि तिहार अपन बड्ड बेसी भऽ गेल अ सभटा सभटा जरूरिए भऽ जाइत छै पाबनिमे
सभटा पाबनिके अर्थ छै सभटा पाबनिके कारण छै ओनाहि ने हो
सभमे अपना सबके कनि छथिनो भगवती जतय छथिन तऽ त जे बुझल छै सेहो करैत छै आब
गर से लऽ क मीच तक सबटा आब देखियौ तिला संक्रान्ति होइ छै खिचैड़ो चढ़ै छनि भगवतीक के
भगवती के
ओहिमे ह खिचड़ दियऔ ने ऊपर से तरुआ भरुआ सब तरहक तरकारी बनाउ पापड़ दही सभटा दऽ कऽ भगवतीके फेर उसरागल जाइ छनि ओहो दिन कुमारी खेलै ब्राह्म
कुमारी तुमाइर भेलै सबटा भेलै बसियौ